हेलो हम की सधी बै छी हम एगो। हां कैहियो, हाॅं यै कहियौ ना। हाॅं हेलो आवाज नै जाइया हां।
आहां के तऽ बैकग्राउंडे में एते आवाज आबैया हुनका कहु थोड़ा सा दुर हो के बात। करथिन हं-हं।
नॉलेज अइछ सुनो रघु, ए रघु, हँ और।
एके साथ बात करबै तऽ नै भऽ पेत ना उहीला।
नै-नै ओ आब उम्हर घुइम गेलखिन।
हँ और कहियौ अहाँ कहु सब नीक बात। बेल घट पो
घर पर
उंह हूं हँ एक्को बाद तऽ रै में करतै हेथिन नऽ फोन।
अखने ओकरे सँ करै छेलया।
हँ वएह अखने हमरो वएह बात कैहलौं। तखन एक्के बार तऽ राइत में आराम स बात होइ छै रास्ता में ट्रेवल टाइम।
ह
नीकसँ बात भऽ गेल।
हँ ओएहे फोन केने छेलखिन जे ई हमर त टास्क पूरा भऽ गेल छै अगिला केना करबै बताउ न हम कहलियै बता देब हमरा पहिले देखऽ तऽ दिअ।
की छै आ ओहि में छथिन ने एड। की नाम जूही ओ अहाँके अहाँके केने छेथिन। पहिला दिन हमरा हुनके से बात भेल छेला अच्छा अच्छा।
हूं
अरे तुरन्ते नै रखाइ छै गै माई। अच्छा उ कहै छलखिन दुटा नाम छै ने अहाँ के बौआ के कहलखिन एकटा नाम हुनकर पप्पा रखने छथिन। आ प्रगति नाम छै प्रगति नाम छै न सुधाप। प्रकृति और एकटा नाम ओ नाम रखने छथिन सनाया सानिया कि सनाया। किछ नाम छै न सनाया। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा पहचान लेलहु तब तऽ नीक छै। ओ सनाया रखने छथिन अहाँ प्रकृति रखने छी न।
हम प्रकृति
हँ हँ हँ हँ कहने छलखिन हमरा। कहनै छलखिन हमरा कि हँ कहने छलखिन। खिन हमरा की गुजरात मे रहै छी अखन हमर बियाह के हमर बौआ होयवाला छै सितम्बर में एक साल क।
अहाँके बउआ नहि ने अछि।
नै नै। अखन नहि य चलू अहाँ सबके सुनै छी तऽ खुश हो जाइ सबसे पहिले अहाँके कनिये से भी बात भेल छल हमर।
आब अहु ट्राई करियो। पुसँ कए साल भऽ गेल बियाह के?
दो साल हँ ट्राइ करबै अब तऽ करबा के तऽ छैहे। अब जे भेल थोड़ा साबे पापा के हमर एक्सपायर भेलखिन ह दिसम्बर मे। तऽ वैह लेल छै ने तऽ अब जेबै इम्हर से त
कतऽ जेबै?
जेबै आब बम्बई तखने न जब अपना जेबै तेबै तखने तऽ। जेबै अब तब ने अपना बम्बई तखने किछ कहपेब अहाँके ओर कहू हाल समाचार ओकर आवाज बहुत धीर बहुत धीरे छै आवाज हुंकर हुनकर हम पहिला जे रिकॉर्डिंग सुनले छलौ न एत नीक कहै छैथ दीदी कियो भी फोने नहि उठ
के रघु
जीभी जी
हहहहह
मतलब रिकॉर्डिंग ग्रुप मे भेजने छलखिन हम पहिलबार हुनकर आवाज रिकॉर्डिंग मे सुनलहुं एते नीक कहलखिन अवंतिका दीदी के दीदी कियो फोन नहि उठाबै छथिन तऽ फेर हम फ्री छलहुं कहनो हम हुनका फेर मैसेज डलहुं पर्सनल पे हम कह हम फ्री छी हम अहाँके कॉल करै छी तऽ कहलखिन ठीक छै तऽ वे हुनका कॉल केलोे हुनका से बात केलो हू हू ओर कहु हाल समाचार
अहाँके दुरागमन भऽ गेल अछि
हँ दुरागमन-तुरागमन तऽ कखने भऽ गेल दुरागमन अपन सबमे आब कहाँ रुके छै दुरागमन
हुं साते दिन भी जाए छै
हँ साते दिनमे कहाँ हमर तऽ बियाहे के प्रात भने भऽ गेल हमर कियैकि होटले से बियाह भेल न। तऽ हम हमर ओतऽ कोइ व्यवस्थे नहि छलै ओ करबऽ के तऽ ओ प्राते भने भऽ गेल हमर सबटा ससुराले मे भेलै अहाँके मौहक-तौकह सब किछ वहें भेल हमर
उमरे चलि गेल छलौ ताहि लै।
अच्छा
हू
नै हमरो गाँवमे किछु आदमी सबके होटल में शादी भेल छैय। तऽ होटल के आइडिया हो होटल के आइडिया हमरा ओतेक नै अछि
नै हुनका सब हुनका सबके रोकऽ के नै छलै मतलब हुनका सबके ओ सब अपन समय निकालने छेलखिन कि बियाह जेना हमर सत्ताइस जनवरी के भेल छेलेै। ओ अपन समय-तमय निकालने छेलखिन की भोरे में ही दुरागमन भऽ जै। आ भोरे मे ही पाँच बजे से पहिले दुरागन भऽ गेल छैल हमर तऽ मधुबनी मे ओ हमरा लागै छै होटल से जादा दूर नै छै अपन हमर ओ तऽ सासुर सौराठ तऽ बेसी सामय नै लागल हमरा लगे छै बीसे-पच्चीस मिनट मे पहुँच गेलौ। आराम सऽ ओकरा बाद त हँ हँ एखन बनारसमे छिये अपन माँ लग
आहाँ अपन मम्मी लग
हुं मम्मी यै तब कहाँ-कहाँ गेलौ? घुमेनू कहां-कहां? अरे जूही जी के कहाँ-कहाँ घुमेलौ?
कहाँ यै हम
नै जैसे पहिले जेना छलौ तऽ कतौ लऽ गेलौ की नै घुमाबै तुमा मधुबनी हा ओ की ना मिथिल वहाँ पे मधुबनी हाट‌ यौ, मिथिला हाट की छै उ सब?
हां ओता सबमे तऽ गेल छियै।
हां हुनका लै गेल छेलौ कि नै?
नै हुनका लो कहां-कहां हुनका लो कऽ हम नै गेल छलिए।
हां तऽ हुनका घुमेबै नै अहाँ अपने घूमनी उ तऽ अलग बात छै।
तऽ हुनका घुमेबै कनि बढ़िया जगह पर नै रांच
हां हम भी कहलौ ओकरा नै ओ तऽ ठीक छै लेकिन अपनो चीज तऽ देखना जरूरी होइ छै। लोक शहर ओ शहर भऽ गेलै। औ आउट ऑफ कन्ट्री भी लोग घूमऽ चैल जाइ छै लेकिन जे अपन मेन जहाँ के छै वहाँ के लोक लोकल चीज लोग नै घूमै छै आ जेना हम ओ तऽ छी तऽ हमलोग के अपन मंदिर सब बड लोकल लागे छै। लेकिन बाहर लोक के बाहर लोक के लिए बहुत महत्व छै मंदिर सब कऽ कि बनारस मे काशी विश्वनाथ जाउ, ई जाउ, उ जाउ तऽ ओनाहिते सब जगह के बहुत महत्व छै।
बनारस आएब रहल छी, घुमाबै पड़त।
हां जरूर अगर हम एतऽ रहबै त हम तऽ कहलौ अहाँके की हमर तऽ रहबै तब जरूर घुमायबय आहाँके ओय में कोनो दौराय नै छै।
दुनू आदमी घुमबै से।
एठा बड नीक वाला समय छै, आब आहाँ आबै छी ऐना अदरवाइज आहाँ ऐ समय समय मे एतौ तब तऽ हम एखन एवेलेबल छी तऽ एखन आराम से घुमा सकै छेलौ। अ तखन के हम अभी गारंटी नै दै पाएब। हम एता रहबै कि नै रहबै तै लए। और कहुँ? इ के छथिन हें तेक हुनकर एते तेज आवाज आबेै छलै है कि अहाँ के आवाज नै आबे छैला, अच्छा ई कहलौ अहाँके ग्रुप में आय मैसेज डालने छेलौ आहाँ की जेक जेकरा नै समझ मे एतेै हम बता देबै।
हां हम बता सकै छियै।
हां तऽ ओ जे छथिन एक तऽ दीदी कहै छथिन खुद तऽ जुड़लखिन ए ओ केना बतेथिन ककरो?
तब कैना सबगोटा हुनके से पूछे वैह बतेथिन सब।
नै तऽ ओ ए दुआरे कहे हेता नै हमर टास्क पूरा नै भेल छै नै तऽ ओ उहो सोचने हेथीन जे हिनका ई चीज बुझलो नै छै। त केना बतैते ओ जे बताबै छलखिन आब ओ टाइपिंग के नै टाए टाइपिंग केनाई टाइपिंग केनाइ जे छै टाइपिंग केनाई कोनो पैघ चीज नै ने छै ओइ मे लोक के कथि छै।
पैघ चीज नै छै देखू एकटा सबसे बड़ा चीज छै कि अहाँ टाइपिंग अभी जेना हमलोग मैथिली से टाइपिंग करे छी ते हमलोग एहि ठाम ओना टाइपिंग करे छी वर्ड में
अरे मैडम सुनु सुनू सुनू सुनू, आब एहि पर हम अहाँके नहि कहि सकै छी।
कनि बात के अथि बुझियौ एहि पर नहि कहि सकै छी ओ सब हे हम अहाँके बताबै छी ओकर तरीका
हूं।
तरीका होइ छै ने आइ काल्हि के दुनिआ छै तरीका पर छै। भरि दिन फिस मे बैसल बैसल
बात कहलहुं, अच्छा ई कहै छलौं जेनाकि अ अहाँ सब दो चारि गोटा छियै ने एना हमर हसबेंड के जुड़ल छै तऽ हुनका किछ टास्क बाकी छै तऽ ओ तऽ हम नहि कऽ सकैत छियै हँ हुनका कहलहुं कि एक दो गोटा छथिन हुनका सबसँ अहाँ क सकै छियै कियाकि ओ कहलखिन हम नहि बात करबेै कि मतलब हुनका सब स लेडीज सब सं कोनो बात नहि छै ना छथिन ओ सब भी छथिन, जेना अहाँ छी भऽ गेलखिन, झाजी छथिन। सबसं, आर ओ अवन्तिका दीदी त भेल हा तऽ हुनका सब सं मिल कऽ बातचीत कऽ क भऽ सकै छै, अंगनहु चारि पाँंच गोटा के मिलकऽ कऽ सकैत छै हुनकर मतलब एक दस बारह कॉल छै। तै ल।
हँ किया नै किया नै, जरूर।
हँ हम कोहलहुं ए कियाकि काल्हि शनि शनिवार छै रवि छै दू दिन छै। त दू दिन हुनको समय हेतै तऽ आराम से क लेब। भऽ जेतै पूरा, अहूँके जेना एखन नहि भेल छै तऽ हुनका सबके कऽ के कम्प्लीट कऽ सकै छी अहुँ सब।
हमर तऽ एगो बाकी छै एगो पूरा भऽ रहल छै।
हूँ।
देखै छियै आगाँ
ओकरा बाद त अहाँके ओकरा बाद अहाँके लोक फोन कऽ सकै छथिन। तऽ जेना ओ अहाँके फोन करथिन अहां बात कर लेबै अहाँ नै क सकैत छी ने। लेकिन अहाँके लोक करथिन तऽ अहाँ उठा सकै छियै ने, बस ओना हलो, इजी भऽ जायत अहाँके आराम से, हँ।
हँ।
ओइ से भऽ जायत आराम सँ पूरा।
आहाँ जे बजै छियै तऽ हमरा एगो लड़की के याद आबि रहल अछि। बुझलियै। हं सही मे कहलहुं। पुराना अथि याद आबि रहल अछि।
अच्छा अच्छा चलू नीक बात छै ककरो ककरो आस हमरा कियो किछ याद आबै छै तऽ बड़ बात छैय।
हुनकर अन्दर की छैन हुनकर नाम छैन।
अच्छा
कोनो लड़का छैन हुनकर नाम छैय आलोक झा आलोक रमन।
अच्छा ठीक छै हुनका कह देबै की बस आ बस किछ सेकेंड छैय बाकी, बेसी नैय छै भए जेतऽ आब। हँ हं की खेलौं आय नॉन वेज मे?
अंडा।
अच्छा चलू बड नीक खाना पीना भए गेल सबटा।
हम ई कॉल कटतेै तऽ हां, सुनु ई कॉल कटतै त एगो पर्सनली कॉल हम आहाँ के करै छी मात्र एक मात्र एक दू मिनट
हँ हँ हँ हँ कोनो दिक्कत नैय छैय। ठीक छै कऽ लेबै कोनो प्रॉब्लम नैय छैय। और सबटा ठीके छैय। सैहबक कहु। कहै छी स बाकी तऽ सब नीक ना सब हाल समाचार सबटाऽ
चलू बड्ड नीक, नीक लागल आहाँ स बात कऽ कऽ। लगै छियैन पाई एतेक रखैइ छ आर